हेलो
हँ की हाल यै
ठीक छै अहाँसभ सब आदमी ठीक छी प्रणाम
हँ खुश रहू
आओर हाल समाचार ठीक हँ खाना पीना भऽ गेलै
हँ बना लेलियै अल्लूके भुजिया बनेलियै रोटी बनेलियै यए सब्जी नहि छेलै घरमे
अच्छा
हूंम्म
आसकैत क देलीयै की
हूंम्म
होइ छै कखनो के जाब तऽएह मार्केट नहि गेल छियै ने
हमे गेल छलियै मार्केट आय
अच्छा आओर मालिका आबि गेलथि कि नहि ड्युटी सँ
हूंम्म मालिक तऽ आबि गेलखिन आय सबेरे एलखिन मालिक
अच्छा सवेरे तऽ टाइम नहि अय बहुते टाइम हो गेल नौ अठारह भऽ गेल
एखन नहि होइ छै अठारह तऽ मालिक एलखिन कनि सवेरे हम साँझ बारि कऽ एलियै मन्दिरसँ तऽ मालिक आयल छलखिन
ओ सोचलखिन जाइ छी जल्दी तऽ चाय पीब साथ मे
नहि मालिक हमर चाय नहि पियैत छथिन हमहीँ चाय पियैत छियै
साफ मे दुनू आदमी के
हँ मालिक चाय नहि पियै छथिन चाय नौकरे पियै छै मालिक नय
हँ
और कहू
ठीक छै आओर सब अहाँ कऽ तऽ खाना पिना बैन
अहाँ कथी बनबै छी
कुछो नहि बनेबै एखन
खाली
ओ बढ़िएँ छै की सभ बनेनहे छलहुँ सब्जी तऽ कैले बनायब झूठोके एते महग छै एखन सब्जी सब
रखले छै रखले छै एमे बोआ सब जीखाते नहि छै किछु
आ
रोटी बनेबैय खाय जे खाय आटा सानै छिये अचछ करैला रोटी खा लेबही नऽ
तीसाके मोन ठीक भेल जाए
हँ आराम छै
हँ ओकरा ध्यान देबै कनि
हँ हँ
आर कहू
आओर सब ठीक छै अहाँ सबके दया सँ
ओ कतऽ ये सुजीत
घरमे परल अछि
ओ आ सुजीतके पपा आबि गेलथि
बड़ी जल्दी अबी गेलखिन
बड़ हँसी लगैए की बात सुजीतके पापा बगलेमे छैथ की
ओ
हँ जामुन खा खा आ प फइ छै खनइ छै
ह और कथि कहै छै
अधार कार्ड ठीक छेय बड़ी बतमिज
कहिआ एयबै अहाँ
के हम आब हम एबै कथी कहै छै अथि मे अहाँके छोटका भायके अगर बिआह हेत तऽ आएब
आई यै तऽ हम केना पाबैन पूजेबै आहाँ नहि अबै तऽ हम अहीँ भरोसे छी
आ कहल प्राण बदल दिअ दिल्ली आबि जाउ सहरजी कट्ठा करब अहाँके अथिए नहि भेल
अहाँ ज्यादा ओ बहसू नै बुझलियै ने ओ कथी कहैत छै धोखा नहि दिअ
धोखा नै दैछी हम अहा के कहने रही आ प्लान किया बदलहु से कहू कते नीक फिक्स प्लान रहै न
अहाँ बहुत केना दन भऽ गेलहुँ हेँ
ह प्लान फिक्स रहै कते नीक नियारल रहै कि चल एना एना हेतै पता नहि अहाँ के किया प्लान बदलि गेल दुनू परानि के
दुनू प्राणी के बात नहि छै देखियौ ओते नहि केलियै एते ने क करबै चलि जेबै ओतऽ तऽ नहि बुझै छियै ओकर सासुरोके लोक कहतै ने आ त ने पूजा देलकैए बहिन ओतऽ गेलैए पूजबय लए
हमर अथी कहै छै ओ कहलक बाप जे सम म्गलसँ
हँ
त रकनढइ क बसी दे अहाँ ता कहल घ प्पा हम पूइ दे पर आब टिकट उकट बना लेने छै की कहै छै
हँ
से कह कनि ओकरा धोबै तहन र
ह ह आर सब कहू जाउ छोड़ू आब नहि आयब आयब आब अहाँके हम कहबे नहि करब बार बार कहलास से हमर दिमागे अथी होय
तैयो ट्राय रहत अहाँ अथी नहि करू कोशिश रहत पूरा
हँ अहाँ खाली कोशिशे करू
सहिये कहै छी आ
आठो दिन लए आबि जैतहुँ तऽ ठीके रहितै
मन तऽ सब के कर छै पर कि बुझते छिय मजबूरी
ह
हँ अइ सलेंडर गैस आयल छलै बुक करै लै तने म बल खाब लब छै
देलक सिलेण्डर
हँ
सुन मे आयल अ की फेरो अमेरिका मे मारि चले लगलैय आइ न्यूज मे देने छलेय
काल्हिये रही बुक करेने तऽ एलैय पर बड़ गन्दा छै
हँ तऽ थाल पानिसँ हयत अथी भऽ गेल धो देबै नहि हयत तऽ
हँ कर बल तराै ने
धो देबै और की करबै आ पानि बुनीके टाइम छै तऽ ओकर कोन गलती छै
पी छै द बे द भी छै एक महिना को साम
ह्म
नहि हो तऽ टेनशन नहि होइ छै भय होइ छै ने म कैस फ्री भ क कोनो काज
पाइन अखन तऽ भेले कहा नहि तऽ सावन आ भादो तऽ ए एते बरसैत छै अषाढ़ सावानो भादो
पहिले जे बाढ़ि अबै छलियै याद अछी ने
हाँ हम तऽ हमरा तऽ सब याद ये किआ अहाँ खेत में जाइ छी जाई छलीए नेहा ल गु गु सौसे हगने मुतने रहे छै छलैएा ओहि में अहाँ कुडाल मारि मारि क नहााय छलहुॅ हें
कतै माजा आबैए छललियै ओ ज़िन्दगी में घरेमे ह छल मने
आब ओहन बाढ़ि एबो ने ने करैत छै
जेकि आब ने सभ घर दुआरि सभ उँच कऽ कऽ बना लेल के एय
आब अहाँके अहाँ सभके आब उपास लगचियायल अबैया जितिया
अच्छा नहि सेपटेम्बर मे ने
हँ तऽ भइए गेलै ने साावनके बाद भादवेमे ने जीतिया होइत छै
अच्छा हँ
तब अहाँ सबके उपवास लगचियाइयए
हँ एखन च हरब ने कना
हाँ
बस स पड़ ल छै ने हर पाबै ह कि हर
हे
और सब कहू
तब हमरा बुझा रहल हा होइया क य
अरे की कहू काल्हि राति मे हमरा निन्द नहि भेल आ अखन आ जे चाहब दिन में सुति रहब से दिन भरि कच्छर काटब लेकिन आँखि में बजर परुआ के निन्दे नहि होयत हमरा
हे पता ने उमर के हिसाब से ने ई सब चीज के प्रॉब्लम होबो लगै छै
हाँ निंन्दे नहि हमरा होइया आब कालहि चलि गेल रहियै कनी ज्यादा दूर घूमय लऽ पैरे तै कि की पता ने
तऽ ओहि पर तऽ आरो थाइक के हेबाक चाही ने
सेह ने आ से हमरा नीन्दे नहि होइया पता नहि कऽ य ने आ बुझियौ तऽ नीन्द नहि हायत त अहाँ के मौन बुझायत बेचैन भेल ये
हाँ थकान बुझायत रहे शरीर में
ओ इहा बात छै बुझलीए
हुं लेकगन निन्द ले पुरा शरीर मे बहुत जरुरी रहै छै तऽ कोशिश
आ हमरा बुझियौ तऽ काज कते छै काजो करय के मौन नहि होइया पलंग पर कपड़ा डिकल छै चौपतल ये उतारि उतारि कऽ धेने जाइ छियै आ हम कपड़ो नहि चौपते छियै
अच्छा बौआ अतै तऽ बौआ करतै लए
ने ने चोपैत लेबै काल्हि नहि मूसे कतेक हमर दू टा ब्लाउज के मूस काटि देलक हे बुझलियै साड़ी काटि देलक हे
मुजफ्फ मुजफ्फरपुर मे
हाँ तीन तल्ला पर ओएह दुआरे लेलहु जे मुस सँ परेशान नहि हेब एतय तऽ दुनिया भर के मुस छै
ओतह कथी युज करै ना
अऽ आब की करू कतय राखू बताउ आराम सऽ कपड़ा धऽ देबै बैग मे अथी में लेकिन लेकिन डेली यूजवला कपड़ा थोड़े हम धरबै टरङ्कमे आ रोज निकालबै
ऐप चालुए रहत तऽ फेर हम करब अहीँके फोन
हँ ठीक छै
ठीक छै ने चालूए राखब फोन भ गेल छै बाय